हेलो
हाँ बहिन कही
हाँ अहाँके की हाल चाल छै
हमर हाल चाल त निमन छै अहाँके की हाल चाल छै
हमार आर के बि हाल चाल से नीक छै आ हमार तनि ह बात तनि अधूरा रहि गेल भए गेल छै ने त ओ करेसोच की तनी पूरा लैब तऽ तखन की कह कहत छै बहिन
वहि सब बहिन खेती अ डिजिटल मार्केटिंग कैसे हो हमार गाँव के विकास कैसे होई
हाँ तऽ डिजिटल मारकेट त रहै एक मिनट बहिन तनी पानी पी के आय रही
हाँ
हाँ तऽ सतम डजिटल कनेक्टिविटी पर ने हँ तऽ हर पञ्चायत मे ऑप्टिकल फाईबर तऽ फ्री वाइफाई सी एस सी संटर के सक क्रिया करू ताकि स छात्र महिला सबके डीजिटल साक्षर बनाउ
हूँ आठम परिवार पर्यावरण गाँव मे पोखरि इ ईनार के जीव धारण करू गाछ लगाउ जल संरक्षण करू प्लास्टिक मुक्त गाँव बनाउ गोबर गैस प्लांट लगाउ खादो भेटत गैसो
तऽ आ तऽ अ नबम तऽ संस्कृतिके संरक्षण तऽ मैथिली भाषा लोक गीत आ समा चकेवा तऽ मधुबनी पेटिंग के बढाबा दियौ त टूरिज्म के विकास करू तऽ लोक के अपन गाँव पर गर्व हो
हाँ अहाँ सबस से जरूरी जनताके जागरूक अपन अधिकार लेल लठ लठू वोट सोची समझि के दियू काम न आनी करैवाला मुखिया के अगिला बेर हराउ आर टी आई सँ सवाल पुछू
हाँ तऽ दीदी आ सरकारके संग संग तऽ हमरो सबके बदलय पड़त ने तऽ गाँव के गली सड़क के सफाई खुद करू तऽ भेद भाव जा जाति पाति खतम करू तऽ बेटी बेटा मे फर्क नहि करू
हूँ प्रवासी बिहारीके सेहो रोल छैक जे बाहर काम करय करय करय कम रहत अ अथक अछि से काम से स्कूल लाइब्रेरी अस्पताल लेन दान देथू अपन अनुभव गाँव के युवा के संग शेयर करथु
हं तऽ हम सपना देखाइत छी कि हमर गाँव मे चौबीस घंटा बिजली पक्कीस सड़क तऽ साफ पानी बढ़ियां स्कूल अस्पताल हर हाथ मे काम तऽ किसान खुशहाल महिला सुरक्षित अब अच्छा से छैथ
ह्म
ई सपना जरूरी हएत दिन रहथिन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जखन गाँव बढ़त तखन ने देश बढ़त गाउँ गाउँ भारत के आत्मा छैक ओकरा जगाब पड़त
हँ तऽ चलू दीदी तऽ आइए से शुरू करयत छी कि पहिने अपन टोला के नाली साफ करब तऽ फेर मुखिया जीसँ योजना के हिसाब माँगब एक एक कदम सा मंजिल भेटत
बिलकुल कोशिश करय वला के हार नहि हो होइत गाँव के विकास हमार सबके हाथ मे छै करय
हँ तऽ जे ही दीदी हँ तऽ आउ बताहु
अ सब यही सब तो मुदा छैक गाँंव मे तो बड़ी सम समस्या छैक तऽ धीरे धीरे तो करय पड़ैत छैक न
तऽ आ अपन सबके भी तनी तनी ध्यान देबे के रहय के हमारे इलाका मे केने केने तनी गन्दगी फैलल रही आ तनिके ने साफ सफाई के जरूरत पड़ल रही आ हमहुँ ई सब के तनी योगदान रही क हम सब तनी कुछो न पूरा कर राजे ने ते ने फेेक के रहि
कूड़ा कचरा है से डब्बा में डालके रखे जने तनि नहि फेके तऽ काहे गाउँ गन्दा होइत छै सब लोगन आ बाहर से आबे छै जने तने कूड़ा फेेक दे छै तऽ गाँव गन्दा हो जाइ छै तऽ ओकराके तऽ ध्यान हमनिए के ने दैके पड़ै छै
हँ जे ने ह तऽ पहले तऽ शुरुआत होबे के रही अपन घरे से ने अपन लोगन से ही तऽ लोगन सब जैसे जैसे जगरूक होब रहि ओइसे ओइसे तनी जगह इलाको तनी साफ सुथरा हो जायइत
ह ओ तऽ बात सही कहैत छै बहिन
अब सबसे पहले आप अपने करय केँ पड़ी तभी तो सरकार ध्यान देैत छैक मुखिया ध्यान दैत देख छै कि हँ गाँवमे आओर कोनो कोनो केँ कमी छै त पूरा करैत छै
सरकार तक बात सरकार तक बात जाइत छैक पहुँचाबे केँ छैक कि हँ लोन मे ई चीज केँ कमी छै तऽ पूरा करैत छै त ध्यान त अपने देबय पड़ैत छै ने
हँ तऽ जेहि ने सखी तऽ पहला पहला दीदी तऽ पहला पहला तऽ काम काज अपने से साफ सुथरा कें तरफ तनी आदमी सब केँ कदम उठाबे केँ पड़ी ने तब ओ तनी सिर केँ बोले केँ हान सबकेँ तनी मुँह रहतो की और हमनी सब त ना साफ सफाई रखे छियै तऽ ओह तनी साफ सफाइ करे मे तनि हमनी सबके मदद कर देबै छै
हुँ
गाँवमे है से पेड़ पौधा आस पास लगाबे छै तऽ बारिश भइते छै त आरो नदी नाला पोखरि जो है से सब ठीक कराबे पर काहेकि पोखर लोग मे सीड़ी नहि छै तऽ पानी ब के बाहर भ भई हुँ जाइ छै खेत पथार भर जाइ छै तऽ ओकरमे बांध बनाबय केँ योजना लाबैत छै तो ओकरमे अच्छा से सीढ़ी लगाबै छै तऽ ई सब पे तो ध्यान देबे पड़ै छै ने
जेही बात सभ रही तऽ तनी ज अ शहर भी हमान सबके तनि गामो आगेके बढ़ै केँ रही तनी शहर जैसन तनी चक चक रही शहर आर मे तऽ तनी आ गंदगी फैल लेल जाइत छै हने तऽ अहां आरकें कार मेंटेन कर देवे के रही आ गांव सब तनी पिछड़ा हो जायब तऽ ओ करसनी ओ कररा परर ध्यान न देवे के रही
हुँ शहर शहरी इलाका मे तो नगर निगम के व्यवस्था छै तऽ बहुत सारा मे काम साफ सफाइ कर्मी छै सभ साफ सफाइ करैत छै अ त गांवन मे हे नगर निगम के व्यवस्था नहि छै ने गाँवमे तो अपने से सबके करै परैय छै
हुँ जेही तनी दिक्कत हो जाइ छै से खातिर भी तनी गाँंववाला सबकें परेशानी रहैत छै ऐसन सब सब सय पैसे बिजली पानि सड़क उड़क सब चीज से तऽ ऐसे भी परेशान भेल छै ने गाँव वालन सब सेही सब से ओह सबके बेचार कर के त गलती नहि हे के रहै छै आउ सखी करिया उरिया के तनी काज भेटैय छै
कार्या आर के तो कार बैठई छै समय मिलै छै तऽ करे समय त मिलैय छै त कार्या के काज काम काम कर लै छै पूरा
जे हमार आरके भी कार्या के काज भेटय छै हम ओहि जब समय मिलत छै तऽ तनि तनी कार्य पूरा कर लेबै छै
हुँ घर परिवारमे तो बड़ी काम भैय जाइ छै ने तऽ समय निकालय पड़ै छै
हँ तऽ जे ई तनी मनी बात छै अच्छा हम तनी हमर मम्मी के तऽ जख्म हो गेल छै ने तऽ ओहि तनी मम्मी के ले के तनी डॉक्टर कन जाइत रही
हूँ
तोरा से बाद मे बात करै छी
ठीक छै ठीक
ठीक छै